हलो - -
हैलो, जय झूलेलाल दीदी
जय झूलेलाल
हा, ठीकु आहियो दीदी?
बढ़िया बढ़िया
हा, दीदी मां प्राची थी ॻाल्हायां हा ॿार ठीकु अथव दीदी? हलो हलो - - हम - -
ॿुधायो?
हा दीदी आवाज़ु अचेव ती मुंहिंजी।? हा, आवाज़ अचेव थी दीदी? हलो, हलो, हा आवाज़ हा, मु मुंहिंजी अचे थी?
हा, ॿुधायो।
हा दीदी मां हेडे कानपुर में शिफ्ट थी यां हाणे हा ॿ टे ॾींहं ई थिया आहिन मूंखे।
अच्छा।
त मूंखे स्कूल जे बारे में पुछणो हुयो। ताहांजी भेण मूंखे नंबर ॾिनो हुई ताहांजो चईं मुंजी भेण रहंदी आ कान पुर में, त हुनखे चईं ॻाल्हाए वठोस स्कूल जे, बारे में मूंखे ॿारन जो एडमिशन कराणो आ हिते कानपुर में हाणे।
अच्छा त हाणे हमेशा लाए कानपुर में ई शिफ्ट थींदव?
हा हा दीदी हाणे हमेशा लाए हिते ई।
अच्छा-अच्छा ईअं स्कूल त इलाही आहिन ताहांजो बोर्ड छा सोच्यो तव ॿारन खे?
ॿारन खें दीदी, असांजी गुड़िया त मुंजी ॾहें में हुई। त हुनजो सी बी एस ई बोर्ड हुयो हाणे ॾहें जा पेपर ॾिना तईं हुन। हाणे यारहें में वेंदी। और बाबू अठे में पेपर ॾिना तई हूह नाए में वेंदो।
अच्छा।
हा त ॿिन्हिन जो बोर्ड सी बी एस ई आ त उहो सी बी एस ई बोर्ड खणबो।
अच्छा-अच्छा सी बी एस ई बोर्ड खपेव ताहां खे, त तां कहिड़े पासे ता अचो कानपुर वेझो ई स्कूल ॻोल्हंदा न त त हिते परे परे बि इलाह ही इन
अच्छा, बस परे हुजे लेकिन ईअं की बस फैसिलिटी हुजे। त पो परे ख़ैर कुझ न आहे।
हा ठीक आ त हिक डी पी एस तव सी बी एस ई जो बोद आहे बढ़िया स्कूल और ॿया बि हिक जे के आहे जे के करके स्कूल आहे। और जी डी गोइंका आहे पर हुनमें छा आहे की जी डी गोइंका में ताहांजो मतलब अध ॾींह ॿार जो उते ई लॻंदो।
अच्छा न न ईअं न खपे न दीदी अध ॾींह न लॻे न जीअं।
अच्छा, हा त डी पी एस सभिन खां बढ़िया अथव।
अच्छा, त दीदी ताहांखे फीस जे नॉलेज अथव हुन में? की घणी फीस आहे?
फ़ीस त ईअं ई क्वाटरली वठंदा आहिन बाक़ी एडमिशन फ़ीस लॻंदव।
अच्छा, त घणी लॻंदव दीदी तोखे तव्हांखे थोरो अंदाज़ो अथव।
हा मां अंदाजो ॿुधाए ती सघांव छोकी मुंजी साहेड़ीअ जा ॿार पढ़ंदा आहिन हुन स्कूल में।
ऐं ताहांजो बाबू केमें पढ़ंदो आ?
मुंजो बाबू जो त बोर्ड आई
अच्छा, आई सी एस सी तस हुन जों।
हा-हा!
अच्छा, त केड़ो स्कूल तस हुन जो।
हिऩ जो स्वराज़ पब्लिक स्कूल।
अच्छा! हा त वरी हिते हिंन खे त वरी सी बी एस सी बोर्ड खपे न।
हा-हा त डी पी एस ॾाढो बढ़िया तव आहे त चिंटल्स बि! पर इहो आ की चिंटल्स नंढे बारन ताण़ी आहे, अठे ताण़ी आहे श़ायद।
अच्छा, न हाणे मुन्ज़ा ॿार त ॿई वॾा थी व्या आऐं न।
हां-हां!
त चिंटल्स काथ़े पवंदो आ दीदी।
इओ रतनलाल नगर ॾिठल अथव ताहां जो।
हा, रतनलाल नगर ॾिठल त न आहें।
अच्छा, उओ रतनलाल जे नगर अगर तहां मकान वठो ता तत् पो त उहो वेझो पवदव, पर
उहे नंढा आहें न।
अच्छा-अच्छा।
त हुनन खे बि कराणो तस एडमिश़न, त अगर चिंटल्स सुठो हुजे त नंढन ॿारन लाए त हुनखे हुते कराए छॾयान।
न-न नंढन ॿारन जे लाए त चिंटल्स नंबर वन ते आ हलेव तो।
अच्छा, हा त हिक़ हुन जी गुड़ि गुड़ीयां टे में तस वेंदी अउ हिक़ बाबू तस उओ ॿे में वेंदो।
अच्छा।
हा, त हुंन लाए पो चिंटल्स सुठो तस न नंढे बारन लाए त!
हा-हा, बढ़िया- बढ़िया स्कूल आहे चिंटल्स। अंउ फ़िस बि वाज़िब अथव हिन जी।
अच्छा, अंउ बस फ़ैसिलिटी अथन नंढन बारन जी!
हां-हां वेनयूं बि हलंदयूं आहेंन त बस यूं बि हलंदयूं आए न।
अच्छा, सुठी ॻाल आए पो त।
हा-हा-हा बाक की बस जो किरायो अलग अथव अऊ फ़ीस अलग वठंदा आऐं न।
हा, हू त दीदी वठंदा न, हुन जी एडमिश़न फ़ीस घणी तन दीदी चिंटल्स जी!
चिंटल्स जी स्कूल जी मांखे ज़ेको पतो आहे त एडमिश़न फ़ीस पंट्रीह खां चाली जे वेझे ई तव!
अच्छा, हा ठीक आ, पो मां पहिंजे ॾेर खे बुधाईंदी मास, ईंदो हाणे मुहिंजो ॾेर त हुन खे बुधाईंदी मास फ़ीस थोड़ी, अंदाज़ अंऊ पेन्ज़े
क्वाट्ररली बाक़ी ट्रेवीह अलाए चोवीह लगंदस ट्रीन महीनन
अच्छा, ट्रीन महीनन जी, हा त ठीक ठीक आ, पो मां बुधायांस ती पहिंजे ॾेर खे, पो जिअं सम्झ में अचेस। अउ पहिंजे ॿारन लाए त मां पो डी पी एस ई सही तव, ॿुधायो की उहो ई सही आहे।
हा-हा, उओ नंबर वन ते सी बी एस सी बोर्ड जे लाए उहो ई आहे।
अच्छा, अच्छा हा त पो मां हिक दफ़ो ॾिस सी बि ईंदम स्कूल थोड़ो, की स कीअं आहे स्कूल।
हा-हा, उहो हिक़ दफ़ो त तहां ख़ुद खे वञीं करे पहेरे ॾिसजो, बढ़िया लॻेव त पो तहां सोच जो हुन जे बारे
हा- हा, हा उहो विज़िट करे अचऊं। हिनन सां गॾु वेंदम, ॿारन खे बि वठी वेंदम।
हा, बाक़ी अथव दूर मलब आज़ाद नगर पासे अ
अच्छा- अच्छा रस्तो घणो लॻंदो दीदी लगभग तहांखे अंदाज़ो हूंदव?
हाणे तहां केड़े पासे अचो ता इहो त ख़बर काने।
असां गोविंद नगर में सोचऊं ता। ॾिसी आया इनि ॿ-टे घर गोविंद नगर में, हा। त गोविंद नगर खां परे पवंदो उहो।
अ गोविंद नगर खां त काफ़ी परे आहे, मलब आज़ाद नगर पवंदो इहो, जे पो ब बिल्कुलु आऊटर ते आहे, हि जेको चिड़िया घर ॾि ठो अथव, कानपुर जो ॿुधो तव चिड़ियाघर। हा उनजे अॻियां आहे।
अच्छा उनजे बि अॻियां आहे, हा त मां ॾिसी ईंदम। गाॾी में वेंदम ॾिसी ईंदम त रस्ते जो बि अंदाज़ो थी वेंदो कि केतिरो रस्तो तो पवंदो।
हा बाक़ी स्कूल जे अंदर सबु अथव, खेॾण जो बि अथन। त हा बाकी ग्राउंड-व्राउंड ॾाढा वॾा अथन क्लासूं बि बढ़िया ए-सी लॻल थन।
अच्छा। त टीचर सुठा अथन?
हा- हा टीचरिनि जी बि ॾाढी तारीफ़ कंदा इनि।
अच्छा।
तहांखे बिल्कुलु सपोर्ट कंदव।
अच्छा, मां नेट में त मां ॾिठो हुयो। नेट में गूगल ते सर्च कयो मां डी- पी-एस, ॿ-टे स्कूल ॾेखारे पियो। त डी -पी- एस जो सुठो ॾेखारनि प्या।
अच्छा।
हा फोटू -वोटू ॾिठा त हुनमें, हुनमें त सुठो पो लॻे स्कूल।
हा-हा, हा न सुठो आ, बिल्कुलु सुठो स्कूल आ।
अच्छा, असांजे इटावा में बि आहे डी -पी- एस लेकिन उहो सुठो न आहे। उन मे टीचर सुठा नाइनि, मज़े वारा नाइनि, सुठो न पढ़ाईंदा इनि एतिरो।
अच्छा! ईअं छा?
हा, इटवा में सुठो न आहे डी -पी- एस नालो न तसि एतिरो।
हा, हिन जी ब्रांचू त इलाही आहिनि न।
हा, सबु शहरन में आहिनि लॻभॻ हिनजी।
हा- हा, डी-पी- एस जी त सबु आहिनि।
ते मुंजे ॿारनि जो जेको हुयो इटावा में माउंट लिट्रा उहो त ॾाढो सुठो हुयो स्कूल। हा। पर हाणे मजबूरी आ, हिते आया आयूं त असांखे स्कूल त खपे ई कोई न कोई सुठो।
हा। इह बि ॻाल ज़रूरी आ, हाणे ॿारनि जो एडमिशन त कराइणो ई आहे।
मुखे त ॻाल दीदी तहांखां ॿी बि पुछिणी हुई? की मुंजी गुड़िया हू वठंदी साइंस। फिजिक्स कैमिस्ट्री अ मैथ वठंदी त मैथ- साइंस अथसि हुते डीपीएस में?
मैथ और साइंस हा-हा, हुनजा बि ॿार आहिनि हा।
चार। हा उहो ई मुखे पुछिणो हुयो, मां चयो की इहो बि ॻाल पुछी वठां की हुते आहे की न आहे? वरी मां वञा, वरी वापसि अचा, त छा फ़ाइदो हेॾी परे वञा बि।
न, न, न हुन जा बि ॿार आहिनि साइंस वठण। चाहे साइंस आहे, आर्ट ॿ या वरी कॉमर्स, बि आहे जंहिंखे जेको खपे।
अच्छा। छोकी ॿिन्हिनि ॿारनि खे सोचां थी, हिकिड़े में ई विझां अलॻि, अलॻि छा विझां ॿिन्हिनि खे।
हा। इहा ॻाल्हि त सही आहे, न हाणे ॿ ॼणा स्कूल वेंदा त हिक खां ॿ ॼणा थींदा बढ़िया आहे। पाण भाउ भेण।
हा। भाउ भेण हाली, मुंहिंजी गुड़िया बि, ॿ साल पढ़ंदी बसि यारहों ऐं ॿारहों। उह तऊ ई, बाहर वेंदी पवां
अच्छा, अच्छा हुनजो कहिड़ो अथस साइंस साइड आहे।
हा। हा, फिजिक्स केमेिस्ट्री मैथ्स, पी, सी, एम चवंदा आहिनि न। उहो अथसि, उहो आई, आई, टी जी तैयारी थी करे, इंजीनियरिंग जी तयारी कंदी। पाण मां, कोचिंग बि ॾिस ॾिसां थी, कानपुर में अगरि कोचिंग बि कोई मिली वञे, हिनजी त उहा बि सुठी आहे पोइ पाण। त ई अको थी, वेंदसि कोचिंग बि हली वेंदी, ऐं स्कूल बि थी वेंदसि। कोचिंग कहिड़ी अथसि दीदी सुठी हिते?
हिते कोचिंग काका देव, में त इलाही सेंटर आहिनि। कोचिंग सेंटर।
अच्छा।
हू ईंदव। ईंदव त पतो पइजी वेंद, हा, हा आकाश बि बढ़िया अथव, पी, सी, एम जे लाइ त बुध ॿ की आकाश बढ़िया आहे।
अच्छा ॿार निकिता आहिन हिन जा। इंजीनियरिंग में निकरंदा आहिन अच्छा।
मां निकिता आहिन पढ़ी करे -
अच्छा हा पोइ त सुठी ॻाल्ह आहे पाण।
हा बाक़ी बि जेका बि तव्हांखे खपंदो नॉलेिस्ट त उहो मां तव्हांखे ॿुधाए छॾां जानकारी जेका खपे। व उहो ईंदव त पोइ मां तव्हांखे साम्हूं मिलाए बि छॾंदीमांव। ईअं मुंहिंजी थोरी जान पहचान आहे।
अच्छा काका देव में सुञाणींदा हूंदव।
हा हा हा - -
अच्छा ऐं तव्हांजो बाबू किथे पढ़ंदो आहे कोचिंग में
मुंहिंजो बाबू बि ओॾे ई वेंदो आहे कोचिंग उते ई अथसि काका देव में। तस पर हिन जो कॉमर्स आहे। हा-हा हिनजी कॉमर्स आहे।
अच्छा न सुठी ॻाल्हि आहे न मां बि पंहिंजी गुड़िया खे इहो ई चवांस। भई तूं काॅमर्स खण। पर चए पई के न मूंखे मैथ खपे मां फिजिक्स कैमिस्ट्री ऐं मैथ खणंदम। अच्छा - -
अच्छा न- न ॿार जी जंहिंमें रुची हुजे ॿार खे उहो ई कराइजे।
हा वरी मुंहिंजा मम्मी पापा बि ईअं ई पिया चवनि की जंहिंमें ॿार जो शौक़ हुजे उहो ई। कनि ॿार असां चई बि न सघंदासीं वरी।
हा हा ठीक - -
हा भई स्कूल लाइ मां परेशान। पई थियां पर तव्हांजी दीदी सां ॻाल्हायो मांस फोन ते पो मुंहिंजी फ्रेंंड आ। त चए पई चए पई मुंहिंजी भेण रहंदी आहे कानपुर में मां तव्हांखे हुनजो नंबर ॾियांव थी। त हुन सां ॻाल्हाए वठोसि स्कूल जे बारे में सभु पुछी वठोस
हा हा सुठो कयव न हाणे अचो त मां ॾिसो पहिरियों जेको मां ॿुधायो। टीमा पोइ अगर काथे परेशानी थियएव त ॿुधाइजो
हा हा हिनजो फॉर्म बि मिली वेंदस न स्कूल में।
हा हा हाणे खुलियल थव फॉर्म सब मिलनिव त अञा।
अच्छा त दीदी तव्हांखे फॉम जो अंदाज़ो थव घणे मिलंदो?
हा फॉम जो मूंखे अंदाज़ो त कान्हे चवंदव त पतो लॻाए ॿुधाईंदीमांव?
त ॿुधाए छॾिजो पोइ मां बि थोरो वञी ईंदम त मां बि ॾिसी वठंदमि हाली ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां पोइ वेंदमि मां ह न ठीक आ कोई कम पवंदो त पोइ मां दीदी तव्हांखे ोन कंदीमांाव ठीक आ।
हा - -
ठीक आहे जय झूलेलाल दीदी।
जय झूलेलाल।
ह - -